ह
हेलो
नमस्कार
नमस्कार
आइ हम अहाँके एकटा बहुत पैघ खुशी खबरी देबाक लेल फोन क रि रहल छी हमरा एखनो विश्वास नहि भ रहल छी जे सपना बहुत दिनो से देखैत रही आ अब सच होमे जा रहल छै
अहाँके आवाज बुझै अछि जे अहाँ बहुत खुशी छी जल्द बताउ आखिर एहन की बात भेल जे एते उत्साहित दिखाई पड़ैत छै
हमर पहिल बार हवाई जहाज से यात्रा करबाके योजना बनल अछि एहि कारणे पहिली बेर एयरपोर्ट जाय पड़त मन मे खुशी सेहो अछि आ कने डर सेहो लागैत छी कारण पहिल बेरक अनुभव अछि
ई बहुत खुशी के बात अछि पहिल बेर एयरपोर्ट जायब आ हवाई जहाज मे बेसे जीवनक यादगार अनुभव होइत छी केना घबराहट होइना बिल्कुल स्वाभाविक बात अछि
हम तो एखन धरि एयरपोर्ट केवल मोबाइल आर टेक्नोलॉजी मे देखने छी असल मे एयरपोर्ट कोना होइत अछि ओतय पहुँचाबैके बाद की की करय पड़ैत अछि एकर किछु जानकारी नहि अछि
चिन्ता बिलकुल न करू एयारपोर्ट बहुत व्यवस्थित स्थान होइत अछि ओते कर्मचारी सब यात्री के प्रत्येक चरणमे सहायता करैत छथि बस समय पर पहुँचब आ निर्देश ध्यान सुनाब आवश्यक होइत अछि
हम सोचे छी जे एतेक पघ भवन हजारो लोग लगातार उड़ैत हवई जहाज अचारू कातक चहल पहल देखी के हम पहिल बेरमे आश्चर्यमे पड़ी जाय
बिलकुल पहिल बार एयरपोर्ट देखलाके बाद लगभग सबके एहन अनुभव होइत अछि ओते सफाइ व्यवस्था आ अनुशासन देखय के बहुत नीक लागैत अछि
हमरा इहो डर लागैत छै जे कही किछु नियम नैह बुझबाक कारण हम गलती नै कय दी आखिर पहिल अनुभवमे गलती भय जाइ तऽ बहुत संकोचट होइत छै
घबरायक कोनो आवश्यकता नहि अछि जे किछु बुझबामे कठिनाइ होय तऽ कर्मचारी सब आराम से पूछि लेत आ ओसभ बहुत विनम्रता सहायता करैत छथि
हँ हम सोचे छी जे यात्रा दिन बहुत जल्दी घर से निकलि जाय ताकि कोनो जल्दबाजू नहि होय आ आरामसँ सभ प्रक्रिया पूरा कय सकी
ई बहुत नीक निर्णय अछि पहिल बेर यात्रा करैत समय हमेशा निर्धारित समयक बहुत पहिने पहुँचबाक प्रयास करबाक चाही
हमर परिवारक सभ सदस्य सेहो बहुत खुश छथिन सभ कहै छथि जे पहिल बेरक हवाई यात्रा जीवन बरी याद रहैत अछी
सही बात जखन पहिल बेर हवाई जहाज उड़ऽबैक तैयार करैत छथिन तखन मन मे उत्साह आ रोमांच दोनो रहै अछि
हुं हमरा तऽ एखनो कल्पना होइत अछि जखन जहाजक खिड़कीसे बादल देखब तखन कतेक अद्भुत अनुभव होयत
ई अनुभव सचमुच अ अविश्वसनीय होइत अछि उपरो स धर ती नदी खेत आ शहर के देखब एकदम अलग अनुभव देत अछि
हँ यात्राक प्रत्येक क्षणके यादगार बनाबै चाहै छै पहिल बेर एयरपोर्ट देखब पहिल बेर जहाजमे बैसब ईसभ जीवनक विशेष पल होय
खूब फोटो लिखऽ मुदा सब नियमक पालन करैत बादमे कखन ई फोटो देखब तखन ई दिन फेर याद आबि जायत
हूं हमरा विश्वास नहि होइत अछि जे एक दिन हमहू हवाई जहाज में यात्रा करब बचपन में ई केवल सपना जेकां लगै छै
मेहनत करनिहार लोकक सपना जरूर पूरा होइत अछि ई केवल शुरुआत अछि आगा ओरा बहुत रास यात्रा काना प्रतीक्षा करि रहल अछि
वहाँ से गप्प कय मनक डर बहुत कम भइलै आब यात्रा लेल उत्साह आओर बढ़ि गेल छै
ई सुइनी के बहुत खुशी भेल बस आत्मविश्वास रहो आराऽम से कम काज करू यात्रा अपने आप बहुत सुन्दर अनुभव बनि जायत
बिलकुल यात्रा दिन एयरपोर्ट पहुँचलक बाद हम फेर अहाँके फोन करब आ अपन अनुभव विस्तारसँ सुनाउ
जरूर हमहु बेसब्री अहाँके फोन इन्तजार करब पहिल बेकर अनुभव सुनबाक अपन अलग अन्दाज होइत अछि
ह भगवान प्रार्थना करैत छी जे हमर पहिल वियाह हवाई यानि सुरक्षित सुखद आ यादगार बनाय आई एयरपोर्ट पर सब काज आराम से पूरा होइ
पहली बार एयरपोर्ट जायब
आब हम एयारपोर्ट पहुँची गेल छी एते पेघ आ सुन्दर अनुभव देखी के हम किछु समय धरि केवल चारु कातऽ देखित रहलौ पहली बार एहन जगह देखबाक अनुभव शब्द मे बयान करब क ठिन रहल अछि
बाह ई तऽ भारत खुशिक बात अछि आरामस सब काज करू जल्दबाजी बिलकुल नहि करू पहिल बेरक अनुभव शान्ति से महसूस करू आ जे किछु बुझबामे कठिनाइ होइ तऽ कर्मचारी से जरूर पूछू
एते बहुत आरास लोग अलग अलग शहर आ देश जायबाकक तैयारी मे छथि ककरो हाथमे छोट बैग अछि तऽ ककरो लग पेग सामान चारूकात एहन चहल पहल अछि जे देखिक के रहबाक मन करैत अछि
ह एयरपोर्ट वातावरण एहने होइत अछि दुनिआ के अलग अलग स्थान से लोक आबति छथि आ जाइ छथि एहि कारणे ओतय हर समय चहल पहल बनि रहै अछि
एते कर्मचारी सब बहुत नम्र व्यवहार करति छथि किछु बुझबामे कठिनाइ भेल तऽ ओसब मुश्की देैत आरामो से जानकारी दैत छथि एहिस हमर घबराहट बहुत कम गेल अछि
ई सुन कऽ बहुत नीक लागल पहिल बार यात्रा करनियार यात्री लेल एन सहयोग बहुत जरुररी होइत अछि अब निश्चित भयके आंहाक प्रक्रिया पूरा करू
एतउ ह सब लोग बहुत अनुशासन अपन अपन पाते मे ठण्ड छाती छते कओ धक्क मुुक्की नहि करैत छथि सब अपन क्रम प्रतीक्षा करैत छथि
ह अच्छऽ चालू कर एतऽ उ्ज साफ सफाई आ सुन्दर सजावट देखी के मन बहुत प्रसन्न भए रहल अछि एहन वातावरण हम पहिल बेर देखै छी
एते चारु कातऽ एतेकेऽ उज्जर रोशनी साफ सफाइ आ सुन्दर सजावट देखी के मोन बहुत प्रसन्न रहल अछि एहन वातावरण हम पहिल बेर देखैत छी
ह बिलकुल सही कहलियौ एयरपोर्ट केवल यात्राक स्थान नहि बल्कि एकटा आधुनिक व्यवस्था के उदाहरण सेहो अछि
एखन हम बैसल छी आ सामने से एकटा पैघ हवाई जहाज धीरे धीरे चलैत देखाई दे रहल अछि एते नजदीक से जहाज देखबाक सचमुच रोमांच अनुभव अछि
वाह ओ छन के ध्यान से देखू पहिल बेर एहन दृश्य जीवन भरि याद रहैत अछि बहुत लोक ई अनुभवक सपना देखैत छथि
हमरा बचपन याद आबि रहल अछि ओहि समय आकाश मे जहाज उड़ैत देखा देखी के सोचति रही छियै जे आकाश एक दिन हमहुँ ओहिमे बेसी आय ओ सपना पूरा होय मे जा रहल अछि।
बिलकुल ई सुनिके बहुत खुशी भेल मेहनत आ धेर्य रखनीहार लोकक सपना जरूर पूरा होइत अछि ई तऽ जीवनक एकटा बहुत सुन्दर उपलब्धि अछि।
हम एतै बेसी चारू कात लोक सब के देखैत छियै। केओ परिवारक संघ छथि तऽ केओ अकेला छथि मुदा सबक चेहरा पर अपन अपन यात्राक उत्साह साफ दिखाइ देैत अछि
बिल्कुल प्रत्येक यात्रीक अपन कहानी होइत अछि कियो काज लेल जाइत छथि। तऽ कियो अपन परिवार से भेटै लेल यात्रा करै छथि।
हमरा एतै अभी बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटल सब लोग नियमक पालन करैत छथि आ एक दोसराक सम्मान करैत अछि।
ई अनुभव जीवन मे बहुत उपयोगी साबित होयत यात्रा केवल एकटा से दोसर ठाम जाइब नहि बल्कि नव नव बात सिखबाक अवसर सेहो दैत अछि।
एखन जहाज मे बेसा बेसबाक समय नजदीक आबि रहल अछि। मनमे उत्सास सेहो अछि जे जेना धड़कन सेहो तेज रहल अछि।
ई बिलकुल सामान्य बता छै पहिल बेर हवाइ यात्रा करैत समय लगभग सबके एक ही महसूस होइत अछि बस आरामसँ रहू
हँ हम सोचि रहल छी जे जखन जहाज उड़त तखन खिड़की से बाहरक दृश्य देखबाक आओ क्षण भरि याद राखब
अवश्य बादलक ऊपर से धरती देखबाक अनुभव बहुत सुन्दर होइत अछि। ओकर आनन्द जरूर लियौ।
जहाजमे बैसला बाद जे मौका भेटत ते फेर फोन करब हम चाहैत छी जे अपन प्रत्येक अनुभव अहाँके संग साझा करैत रही।
आरामसँ यात्रा करू भगवान प्रार्थना करै छी जे अहाँ पहिल हवाई यात्रा बहुत सुखद सुरक्षित आ यादगार बनै
अहाँक गप्प पर हमर आत्मविश्वास बहुत बढ़ि गेल अछि। आब हम उत्साहके संग अपन पहिल हवाई यात्राके अगिला चरण दिस बढ़ि रहल छी।
हूंम्म। जखन हम जा कऽ सीट पर बैसल छी विश्वास करू एखनो लगैत अछि जे सपना देखैत छी खिड़की के बगल मे सीट भेटल अछि तेँ बाहरक दृश्य साफ साफ देखाइ दैत छी।
ई ओ तो नीक बात भेल पहिले बार यात्रा करैत समय खिड़की के सीट भेटत अपने मे एकटा विशेष अनुभव होइत अछि। बाहर ध्यानस देखैत रहू।
एखन जहाज धीेरे धीरे आगाँ बढ़ा रहल अछि चारु कात तान जहाज सेहो देखाइ देैत अछि एतेक पैघ पैघ जहाज के एक ठाम देखब बहुत रोचक लगैत अछि।
साइकल जखन जहाज उड़बाक तैयारी करैत अछि। तखन मनमे उत्साह आ रोमाञ्च दुनू बढ़ि जाइत अछि ई क्षण खूब य यादगार होइ त अछी
एखन घोषणा बढ़ रहल अछी आ कर्मचारी सब यात्री के जल्दी जानकारी दय रहल छथिन सब लोग ध्यान से सुनि रहल छथिन अपनन अपन सीट पर शान्तिपूर्वक बैसल छथी
ई बहुत जरुरी परिक्रिया होइत छै नियमक पालन करब इह तर एक महत्वपूर्ण हिस्सा अ छै आ निश्चित रहू आ आरामसँ सब बात सुनू
हमर दिलक धड़कन केने तेज भए गेल अछि पहिल बेर एहन अनुभव भए रहल छै मुदा उत्साह डर से बेसी अछि
किछु मिनट बाद जखन जहाज आकाश मे पहुँची जायत तखन अहाँ धीरे धीरे जहाज महसूस करय लागल
एखन जहाज बहुत तेजी से दौड़े रहल छी खिड़की से देखै छी जे रनवे बहुत तेजी से पाछा छूटैत जा रहल अछि
आब ओ क्षण आबि गेल जकर अहाँ बहुत दिनसँ इंतजार करैत छलु एहि अनुभव क भरपूुर आनन्द लयअ